हलो, हां भाभी हा कैसे हो, बढ़िया हरिओम -हरिओम भाभी हरिओम हरि ओम -हरिओम कहां से हो? जय झूलेलाल, कहां से हो? मां अच्छा ठीक आ। अंउं तहां किथां आहियो, मां अहमदाबाद मां। ओके, ॾिसो किथे- किथे जुड़ी विया आह्यूं असां ऐं वरी शाहे, सिंधी आहिनि त पाहिंजा पई लॻे ती। ईयें नत्थो लॻे को पराए माण्हूंअ सां ॻाल्हायूं ता नत्थो लॻे ईंयें। सही ॻाल्हि, आहे सेम भाषा आहे सॼी साॻी त मज़ो तो अचे। ऐं ईअं केॾो कनेक्ट थिया आहियूं भई कित्थे जो कित्थे ही हिकु भले कमाएंण जो ज़रियो उहो हुजे। परचाएंण मतिलबु जेको सिंधी सां सिंधीअ खे कनेक्ट करे तो।
हा, बिल्कुलु- बिल्कुलु
मां ख़बर तव तहांखे भोपाल ॻाल्हाए चुकी आहियां। दिल्ली वारनि सां ॻाल्हाए चुकी आहियां, अंउं अजमेर मां कोई हुया उन्हनि सां ॻाल्हायो आ अंउं अहमदाबाद मां तहां सां ॻाल्हायांती। अलॻि -अलॻि सिटी तव कॉन्टेक्ट थी विया न अलॻि -अलॻि सिटीअ जा बिल्कुलु- बिल्कुलु ॾाढो मज़ो आयो ॻाल्हाए करे सभिनिन सां। छा दिल्लीअ मां ॿिनि भाउरनि सिंधी भाउरनि बि ॻाल्हायो। अच्छा, अच्छा हा सुठी ॻाल्हि आ न लॻोई न मां कहिं कहिं परायन सां ती ॻाल्हांयां, एॾो सुठी तरह न न ॾाढो सुठो आ ही एक्चुली मूंखे छाहे करिणो आ पर मुखे टाइम नत्थो मिली हा कल्ह त बिल्कुल ई न करे पायम इन्हे करे त वरी अॼु वरी अलाए इन्हे में छा हे। थोड़ो छा सिस्टम आ इह्यो थोड़ो ना हे जानकारी। हा थोड़ो सिखिणो तो पए पियो ॿियो कोई दिक्क कत ना हे, हा सिख न ईअं त अचे तो पर मेन छा हे की करे नथी पायां टास्क हींअर थोड़ो मुंजा ऑनलाइन छोकिरे ता हलनि त इन्ही करे थोड़ो
अच्छा -अच्छा- अच्छा
ॿियो, कीयं आहेे हुते जयपुर में? त तहां, तहां छा कंदा आहियो भाभी? मां पढ़ंदी बि आहियां, पढ़ाईंदी बि आहियां, योग वग़ैरह बि आहे मुंजो।
टीचर आहियो?
त तहां टीचर आहियो? हा टीचर हाणे वरी छाहे वरी यानी थोड़ो अॻियां स्टडी फंदर
अच्छा- अच्छा -अच्छा तो बिज़ी शिड्यूल थो रहे त पो त पो ॾाढो
अंएं छाहे थोड़ो सिंधी -सिंधी सोसाइटी सां कीअं जुड़या यो तहां भाभी? सिंधी सोसाइटीअ सां एक्चुली मां छा हे अ न एक्चुली त मां आयां ई याने ऐं इयो छा चेहरो आ, हा ग्रेजुएशन कंप्लीट कयो आ। बी कयल आ अच्छा पर मुखे इअं थियो की सिंधी बि सिखण ज़रूरी ज़रूरी आहे बिल्कुल बिलकुल छो जो ईअं तो थे कि सिंधी नथी अचे त पो सिंधीअ जे कल्चर जे बारे में ख़बर ई नथ न भाभी मां पैंजे स्कूल में सिंधी पढ़ियल आयां चङी तरह। अच्छा, केड़े अरबी सिंधीअ में कि देवनागरी में? देवनागरीअ में उर्दू अरबी सिंधी सभ सिखियल आयां। ठीक आऊं, मां पैंजे सूद स्कूल टाइम में, अॼ मां पंजाह साल जी आयां अच्छा, त ॾाढो पुराणो थी वियो। अच्छा, त अरबी सिंधी हींअर फ्लूअएंसी आहे पढ़ण में? अन असल में छा आहे हाणे हूअं त मां भुलजी चुकी आयां बाक़ी देवनागरी स सिंधी लिखी बि वेंदी आयां पढ़ी बि वेंदी आयां ॻाल्हाए बि वेंदा आयूं सभ जेका तहां सां आहे उहा ई सिस्टम मुसां आहे। मां बि छा आहे, उर्दू सिखी आ। ऐं अरबी सिंधी उन जे पर्पज सां ईं सिखी छॾो असांजे हिते अहमदाबाद में को सिंधी सेखारण वारो जे मां एरिया में हुम यूनिवर्सिटी जे न हो पो वरी मुखे ईअं पियो थे कि स्क्रिप्ट त सेम हुवा उर्दू ऐं हां बिलकुल लगभग सेम ही आ, ख़ूब त वरी उर्दू सिखी उन पर्पज सां ॿ हज़ार ॿ में सिखी हुई। अच्छा हा हा पर पो मूंखे छा आहे, इयो मलाल हो की मां ऐं पांजी भई लैंग्वेज न सिखी पायम। पो वरी हाणे इयो मौक़ो मिल्यो आ। मूवीज ते सिखा पई त उन‌में छाए, हा सुठो आहे न। थोड़ो शइ कयो पई। न ज़रूरी बि आहे इन भाषा खे असां ई वधाए सघंदास सिंधी ॿियो कोई न वधाए सघंदो ऐं असांजी उमर जा ई माण्हूं वधाईंदास छोकी ॾिसो बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग थी विया। हा ॿारन खे अचन कोन ती सिंधी, हा ॿार त हाणे छाहे, ॻाल्हाइन बि नथा। ऐं हींअर छा आहे हुनन खे जेको भई माहौल अहिड़ो आ कि जॉब पर्पस सां ता कयूं ॿी लैंग्वेज में ता अचन। पर छाए कि हिक सब्जेक्ट त उनन खे पढ़णो त आहे ई न बिल्कुल न त उ ई मुजा बार ईअं आहिन कि समझी वेंदा आहिन गालाइन्दा ना हिन। अच्छा, अच्छा न पर पाण खे त ॻाल्हाइणो हुनि सां सिंधीअ सां ई भले उहे समझी वञन ता धीरे-धीरे छाए चप चूरन न त ईअं त आहे न की भई टूटी फुटी ॻाल्हाए वठंदा आहिन। हलो हलो, हा टुटी फुटी ॻाल्हाए वठंदा हूंदा ईअं न, हा बिल्कुल, बिल्कुल। मस्तीअ में मज़ाक में ॻाल्हाईंदा वेंदा आहिन। न सुठी ॻाल आ, सुठी ॻाल आहे इहो त पाण।
बढ़िया, बढ़िया
ॿियो, रोटी पाणी खाई खयव, न ठहे पियो हो बि हाउस वाइफ आयो, के जौब वौब आहे? हलो! हलो! हलो! हाउस वाइफ आयो के जॉब वॉब? मां, हाऊस वाइफ आयां, अछा अछा, घणा ॿार ॿ? हा हा ॿ ॿार, धी पुट, पुटु वॾो आहे, चोवीह साल जो धीअ मुंजी नंढी आ, एकीह, अछा! कालेज में आ, हेॾा वॾा ॿार थी व्या, त हाणे फ्री टाइम सुठो वेठा कढ़ो। न न, साइड में ई ती क्यां इहो कम, मूखे त पैसे जो कोई शौंक़ ई कोन्हें, न पर सुठी ॻाल्ह आ, टाइम सुठी ॻाल्हि आ, हा, सुठी ॻाल्ह आ, हिन में छाहे, हा हा, ऐं ही मेन ही त छा कनेक्ट थियासीं, अलाए कीअं हाणे किथां सां किथां। वॾी ॻाल हीअ आहे, हूं न न, मां जयपुर सां हिकड़े ॿे बि, कल ॻाल्हायो हो। हुनन सां बि ॻाल्हायो कल्ह, अच्छा! हा, पर वरी कल्ह त बिल्क कुल ई टाइम न मिल्यो, हां, हिन ग्रुप ते मुंजी ॿ ॾेराणी बि जुड़ियल एन, मुंजी हिक भेण बि जुड़यल आ। अच्छा, चाचे जी धीअ, मतलब पंज छह सुञाणू असां जयपुर जा आयूं उहे सभ। हा, त इने में ई पूरो थी वेंदो हूंदो, ईएं न? सही ॻाल्ह आ, न ईंएं त न, छोकी कॾी कोई फ्री आहे, कोई नांहें हा, तॾी त
तहां अंजान माण्हूंअ सां मिली करे
सभ मिली करे, मज़ो बि अचे तो ॻाल्हाए करे। इहा ॻाल्ह बिल्कुल सही आ, की अंजान माण्हूं सां ॻाल्हाइण में मज़ो तो अचे। हुनन सां त हर बार ॻाल्हायूं ता, ॾाढ़ो सुठो तो लॻे, हा न, बिल्कुल बिल्कुल ऐ इन्हींअ बाहानें, दिल्ली भाई दिल्ली भाई दिल्ली मेंसिंधी भाई एन, हुनन मूं सां ॻाल्हायो। न, कॉल कटजी वई समय सां, पैंजो पाणई, कॉल कटजी वेंदी आ, वरी मूंखे उनन ऑडियो कॉल कयऊं, मूंखे चयऊं, तहां सां ॻाल्हाइ भेण असां हलो! मूंखे बढ़िया लॻो, भइया तहां ॻाल्हाइजो भले। कोई दिक्क़त कोन्हें, बिलकुल चईं असां जयपुर ईंदस, तहांसां जरूर मिलंदास, मां मोस्ट वैल्कम अचो अचो, ईहा ॻाल्ह केॾी सुठी थी, न की ही कनेक्ट थियासीं हिक ॿे सां। हीअ ॻाल्ह ॾाढी सुठी आ, हा बिल् बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छो जो ही छाहे, इहोई रिश्तो ही तो कम तो अचे, सभनिन खे ॾिसो, हा, बिल्कुल बिल्कुल न न, इहो त छाहे ज़रूरी आ, अएं सिंधिन जे हिसाब सां ॾिसूं त, पाण खे इहो हाणे हिक तरह सां, हिक हिक मौको मिल्यो आ, जुड़ण जो, त इहो बि सही आ, हा, बिल्कु बिल्कुल, ह मां बि कल दिल्लीअ, तांजी घणी कॉल थी वई? मुंजी त अञा, पंज, पंज छ पंज छह थ्यूं एन, वधीक न थ्यूं एन। अच्छा अछा पहिरें में त पाण खे पंज ई मिलीयूं हुयूं न भाभी, हा पंज मिलयूं हूं, पर पो वरी कल् त मां बिल्कुल ई न कई हुई, कल्ह हिक बि न कई, छो जो कल्ह मूखे टाइम मिल् मिल्यो न, हाणे मूंखे हीअं, तां कैंजी कैंजी खई बि रिसीव बि न कई हुई, न रिसीव आई ई न त छा कयां।
अच्छा अच्छा अच्छा
अचे हां त, खणी रिसीव, पर वरी हिन में के केतरी वार ईएं तो थे, के आवाज़ न नथो ॿुधाइण अचे पयो, हा मां, हाणे कैंसां तहांखे चयो कैंजी कॉल ती अचे। हा खायमि त खॼेई कोन, हा थिए ईअं तो थिए पियो केंजी खणंऊ ता न, त उहो समूह वारे खे ख़बर नथी पए, याने उनेखे पहिरियों मैसेज करणो तो पए! जींअ तहांखे मां हाणे कॉल कई न वॉइस कॉल, पहिरियों त ईंयें सही तो रहे पयो। छो जो मां जंहिंसां ॻाल्हायो, वरी उन्हनि खे कयो, त उहे न पिया खणनि। न जियं हाणे तहांजो नम बर मुंजे में अची चुको आ, हाणे जींअ पहिंजो थी यो ॿ ॿिया हिनि जेके सिंधी भाई उन्हनि जो थी वियो, भोपाल वारी भाभी थी विया, मतलब काफ़ी कनेक्ट थी चुका हिन, त उन्हनि खे रिपीट कंदास त--पंज काल तक पांजी, इन्हमें ई थी वेदा हा, न -न सही आ। बिल्कुलु ई सुठी ॻाल्हि आ इन्हे बहाने, श अं ॾाढो पहिरियों आयो हो, पो वरी अचणु थियो ना हे।
अच्छा
हा अहमदाबाद मुंजी चाची जा पेका आहिनि, बुधियो आहे ॾाढो सुठो शहर आहे। किथां! कहिड़ो? अहमदाबाद हा, अहमदाबाद त चप्पलनि वारा, चावला, चावला चाची जा पेका हिनि,।
हाड़े
इह्यो जॻह न पतो आहे अचो त अच् अचो त फ़ोन करे अचिजो ज़रूरु ऐं, हिते आहे त सुठो शहर, ईअं त छा हे डेवलप सुठो आहे हा- अ सुठो शहर आहे सब ओके, ये ये एजुकेशन सुठी आहे उतां जी काफी हितां जी ऐं, थोड़ो छाहे डेवलपमेंट बि आहे ॾाढो हियंर त, कॉलेज बि हिते आहे ॾाढो मञंल चवनि ता। एमबीए जो बढ़िया आहे, एमआइ ए एम सब बढ़िया आहे। कॉेलेज इनि-कालेज हा!
जेके कैट कनि ता ॿार, हुननि जो अहमदाबाद रेफरेंस हूंदो आ न।
आ न पहिरे- पहिरें अहमदाबाद ई वञूं भई सेफ कंट्री आहे ॾाढी। हा सेफ- सेफ आहे मेन छा हे की ॿारहें -हिक -बजे, ॿीं बजे बी तहां घुमो न त चिंता ना हे। सां गरबनि मेंिक ब्बे ा त ही छा हे, सेफ आहे, राति जो असां त छा हे गरबा ॻाए करे चारि- पंजे बजे बि ईंदा आहियूं। त चिंता न हुंदी आहे, ईअ डपु न हूंदो आ मन में आहे इच्छा हा ज़रूर जरूर- ज़रूर अचिजो बहाने ईंदा, हा, न -न सुठी ॻाल्हि आ। अचिणो, हिते छा हे, हिते अहिड़ी जॻहियूं आहिनि न कि जिते, सिंधी एरिया जेके आहिनि हाणे सिंधी त छा हे त वधी करे, बिज़नस में हूंदा हिनि। राति जो टाइम मिलंदो आ, फैमिलीअ सां गॾु ई गरबा ॾिसंण ईंदा इनि। त उहो हिकु सेफ -सेफ जॻह आहे, की अची करे उते विहंदा इनि। ॿा, फैमिली सां गॾु ई ऐं, उते छा हे सेफ्टी आ चारो तरफ़ खां बंदि आ। हा त उहो छा हे, उते ॾिसी- ॾिसी जयपुर में ई थी विया हिनि एॾा त गरबा थियन असांजे जयपुर मे जयपुर में त तहांखे छा ॿुधाया? सुठी ॻाल्हि आहे, जगह -जॻह मेला लॻल हूंदा आहिन, दांडिया जा। सुठी ॻाल्हि आ इह्या बि, ॾाढो बढ़िया आहे, असांजो जयपुर बि कंहिं शै में पुरिते कोन्हे। हा ॾयारी ॾाढी सुठी मनदी आ जयपुर जी, हा, तांखे ख़बर हूंदव हिते डेकोरेशन ॾाढो सुठो थींदो आ मार्केट, हा- हा -हा डकोरेशन त बिल्कुल-बिल्कुल हा, सभ-सभ शहरन जी ख़ासियत निकतूं आइन। जेको जितां रहे तो पो वरी
उतां जी, हा उतां जी ॻाल्हियूं तियूं थियन सही ॻाल आ, बिल्कुल सही आ, सही आ।
त ईअं आहे, ॿियो त छा? सुठी ॻाल आ कि परतां परतां खां हिक ॿे सां मिलूं वेठा। हा, हिन, हिन फोन जे ज़रिए त मां चयम इई कीअं थींदो? केंखां अंजान सां कीअं ॻाल्हाईंदासीं, ऐं कीअं थींदो? न भाभी तां बस इहो चओ जय झूलेलाल त तांजी भेण सां ती ॻाल्हायां। बिल्कुल, पो त असां तव्हां पाण खे नथा ॼाणूं पाण में। न न बिल्कुल बिलकुल ई नथो लॻे, भले चेहरो न ॾिठल आ एटलिस्ट आवाज़ त सुञात सुञातल इ आ न। बस बस, हा बिल्कुल-बिल्कुल। बिल्कुल आहे, देश परदेश वेंदा आहिन जेके माण्हू उते कोई सिंधी, सिंधी मिली वञे त केतरी त ख़ुशी मिलंदी आ, ख़ुशी थींदी आ, ख़ुशी थींदी आ बिल्कुल, हा बिल्कुल बिल्कुल, न न चेवे चाहे पंजाबी हुजे चाहे मराठी हुजे इंडिया जो आयो आ भारत जो आयो आ। हा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल